की बोल छै दोस्त अप
हम आयुष बोलै छेए आ सुनै प्रणव बोलै छै ने आइ डी न प्रणव सो करै छै
प्रणव बोलै छै
ह कहाँ कर रहे ह वाला बड़ा आ
हँ हम तऽ झारखण्ड ईडालते न रहै बलै हिया
ओ आई डी के लिमिट कम्प्लीट हो गेलै छै ने तऽ ई आई डीमे देखबैके लिमिट दिखाइ छै तऽ ओहि कारण कॉल करि देलै छै
अच्छा ई आवाजिया तऽ तोहर कट कट के आबत बा
पता नहि अवजबा कैसे कट कटके आबै छै
हँ आवत बा थोड़ा सा आवत लताभी अब न आवत बा
क नहि आबत
ना
अच्छा तो का करेकक्षन हुआ अभी
अभी हम एइसी झूमत तहलत सी छटवआ पे झड़ग मे मन नहि लागल गर्मी इतना बढ़दलवा त बताए
गर्मी बड़ी बढ़ता नेचर वेचर ने ध्यान देबा तभी ने बची गर्मियो कम लगी
हुँ
अब गाँव गाँव के लकन नेचर मे ना ध्यान दे शहर के लकन त मानलाै कि नहि ह ध्यान देबा अच्छा गवन गेलय भी अगर न ध्यान दे फे
हुँ
तऽ कैसे हो
तु तऽ बरब
आब सब पेड़ नान काटल जाइ छै गलत बात होइ कि पेड़ काटे के पट पेड़ काट के घर बनाय छै अब जब रह लाइक घर बात रह ओकरेमे एडजेस्ट करा काहेक माना छै कि दिखाबै से अच्छा गाँवमे उतना दिखावा दिखाबी ने शहर मे लेकिन दिखावा दिखाबी होइ छै
बहुत बहुत
आधा तो इंडिया पागल छै सारानके ऊपर घरके ऊपर घर बनााक रेंट वेंटपर लगा दै छै फायदा रहै कि पॉपुलनो कन्ट्रोल रहै छै किसान सानमे दिक्कत न होइ छै
हुँ
फ्लैट टाइपके बना दै लए चाहै छै आराम से पड़ा आ लीज पड़ा खेल ला चाह छै एक लिमिट के बाद नीज कम्पनी कम्पलीट हो जाइ छै तऽ एग्रीमेन्ट रहै छै तऽ कम्प्लीट होइके बाद फिर से लीज करल जाइ छै
ओ तऽ बाद बाह
मानला कि त तू कमैला सत्तर अस्सी लाख रुपआ अपन छत के ऊपर बना बनाय लगैला पर पच्चीस लाख रुपया तोहर बनि गेल छै छै ठीक एग्रीमेंट करा ला नब्बे साल निनानबे साल के लि इपर अग पोता पोतीके फेर पता चली तऽ कागज रखले रहै अच्छासँ सम्भालके पोता पोती के मिली कागज तऽ पोता पोतिए नहि कमाइ लै छै दुबारा
हँ ओसभ तऽ बाह
सौ साल पूरेमे लीज मतलब का मतलब सए साल पुरय के बाद तऽ ओ तऽ फेरसँ लीज कम्प्लीटे हो जाइ छै ने
ह आ सौ साल तऽ बहुत ज्याद होले सौ साल आदमी जिन्दा नहि रह हे
अरे तऽ सौ सालके लिमिट रहै छै ने
हुँ
मान ल क तू आज पच्चीस साल के बड़ा पच्चीस साल आ पचास साल आओर जी लेल ला पचहत्तर हो गेल बा
हुँ हुँ
बेटा होलो बे - जी लहो पचहत्तर मानला पच पचास बेटा जे गेल रह वहाँ
हुँ
बेटा कें बारि एलो तऽ पता त कम से कम राज कर छै ने
हँ
अपन टाइम पे कि कमा ले दुबारा छै घर के रिपेयर उपेयर करवा के दुबारा बनवा के कमा ले छै छोटा सोसाायटी बना के आराम से सिक्योरिटी सिक्यरिटी विक्यरिट ई सोसाइटीके हेड बनि जा हर महना मेन्टेनेंस चार्ज तेन्टेनेन्स चारज चार्ज करह ओकरामे भी तोराा तनी मनि बचबे करै छै
हुँ
मनते कितना तू रखला एगो रखला मानले क हजार रुपैआ पर रूम रखला मेन्टेनेन्स मतलब हर हर हर बिल्डिंग मे रखला तऽ हर महीना तऽ खराब नहि ने होइ छै दू महीना त
न न हर महना त खराब हो जाए
हर महीना तो हर चीज तऽ न खराब होइ छै
नहि
तऽ जो एग्रीमेंट होइ छै ओकरामे लिखबैलए जाइ छै कि मेन्टेनेंस चार्ज हर महिीना हजार रुपआ रहै छै
हू
तरह देबै लए पड़ै छै तऽ लेबै लए हा ठीक बलाा न लै पैबा तऽ छोड़ द
हुँ
ओ ओ पैसा बची तो जब तोरा खराब होइ छै तब तू तब बनाव हा मेन्टेनेंसमे भी वइसा लिखाइ कि तनि मनि सामान टूटै छै त ओकर रिपेयरिंग चार्ज फ्री करै छै इ नै न लिख देबा की हमर सामान टूटली छै तऽ तोरा हमही लगा के दै छियौ ओ तोहर जिम्मेदारी अगर हजार रुप से बेसीे सामान रहै छौ तो तोहरा लगारा पड़ै छै
अच्छा
यही सभ करि कऽ कमाइके बड़ी तरीका होइ छै लेकिन दिमाग नहि होइ छै लैकन पास
हू
चाहे आजके आजके डेट मे दिमाग रहब तऽ पैसा बड़ी कमाई क तरीका चावा छै
आब आब त छिय खाना पीना अभी नहि भेल जादास से जादा बैठ हम स्टेशन पर रहली थोड़ा सा अइली बाहर से तऽ थोड़ा सा थैलि पीलही
अरे तोहर भ‌ए तऽ खाय पिला भी बड़ी मिलै छै ने हमार तऽ निकले ल पड़ी छै दूर ओकर बाद वहाँ से लाइल खाय चाहे वहाँ रहब तब मिलै छै बड़ी दूर प रहै छै यहाँसँ रूमसें हमर रूम राची मे लालपुर सुनले बड़ा छै
हँ लालपुर सुनले हीये छै
ओकर ओकर अन्दर आब हवा मतलब एरिया टाइप के आब हा बिराज नगर ओकरामे गली नंबर छैओ पे पड़ा रूम नम्बर
बियादनगरमे दली नम्बर छे
हँ
ठीत बात आबि तब बि बियाद नगरमे गली नंबर छे मे
ह तऽ उतना दूर अन्दर घूस होइ छै ने
हँ अब हमरा अथी रही लेबभी दू साल सोचले दू हजार सताइस अठाइस ओतऽ उनतीसमे तऽ देशक उनतीस मे तोहूँ देथब बाहर
सताइस अठाइस रही बात सताइस अठा अठ्ठाइस हम भी अगर पढ़ै छियै तऽ हमरो कम्प्लीट सत्ताइस का मतलब सत्ताइस छब्बीसमे नाम लिखबै छै अभी अगस्त सितम्बर तऽ तऽ अगिला अगस्त अठाइस अगस्त तक खतम होइ छै पी जी दू सालके करब तब
अच्छा तऽ नहि तऽ हमहूँ दूसर रहब स्टूलो ले तऽ मो ले पैसो तनी तुस हो जाय तऽ मजा आ जाय ओहिस जीवन झनड बा डाल दना नुै
अच्छा अच्छा
पैसा आते यमे बहुत जरूरी बना
ह्म पैसा नहि रह छै तऽ कोनो न पूछे छै दुनिया में माययो बाप कुछ न पुछिय टाइम पे पैसा न रहै छै तऽ
हुँ
सबके लगत छै कि मायो बाप पूछै छै लेकिन वैसा टाइम मे आ जाइ न न पैसा रहै छै तऽ माय बाप ने पूछै छै
हँ ई त बताब भ
समझ ले छै तोरा क बोलय से यह ईए ई बोलल जाइ छै रउआ तोरा एकदम समझल त नालयक समझ ले छै
न ल त समान भतर गाँववला महलवला
पैसा दे बाद पैसा रहो तऽ सब पुछिन छै ने तऽ नहि पुछियैनि
हुँ हँ मु अधस सितेम्बर ल आइ रहल छी
अच्छा आ ब ना आबा
त तनी सेमेस्टर जे हमर खत्म भ जायत टंशन मुथइट होई समस्ते जाम त टेंशन बा
अगस्त में तो हमरे घरे काम छै तऽ हमी घर छै ने
हँ त अगस्त में आइ तऽ साथे चल जाय ब तऽ फेर
हँ तऽ वही बोलता वह बोलै छी अगस्त मे हमरा काम अगस्त नहि अक्टूबर तक आएब हम हमरा अक्टूबरमे काम बा तब तक अगर यहाँ हमर कम्प्लीट हो जाइ ई कॉलेजवा वाला तऽ वहाँ लेब तऽ वहाँ दूसर जगह लेब यहाँ नहि रहै छै चेंज कर देब वही ले लेब अच्छा देख के कम पैसा मे देखके
कहाँ जााद प्लान बनाउ ती
नाम कुन साइड जाय के प्लान बनै छै
नाम तू ने खाय सही बात
शान्त इलाका कपड़ा पढ़े लागक इलाका छै ने इसलिए सोचैत ती कि नाम जाएब ओने रहब
आ ओ चेज त चली ने हम अपन रूम जब भी हमर मन ती तऽ
हँ हँ ई
ह्म मान लति हम अभी नामप नाम तुममे ही आ फिर हमर लालपुर या फिर त चु चुटिया जा तोल जिया देबा जासल ने
काहे न जा सकलै हन जा सक छै हम नामपुर में इ सोचल छलह हमर कॉलेजबा आनाही बढ़ा
तों ताॅलेज में छल सोचलिही अरे रा यूनिवर्सिटी वहाँ से हमो दोस्तो बा यहाँ रामचन्द्रन में पढ़लाा अभिषेक कोहली नाम से वहा डिप्लोमा चलले बा सिविल से
ओ कैसन कॉलेज बा
कालेज तऽ ठिते बा एदो पीयूष बा समझले धरबे तलफ से
हँअ्
फाँसी लगावय छलाह वहि आ नवस तीमे ब बीतम वीडियोग्राफी विवो
करै छै बीबीए करै छैय हमरो मिलल छैय छौड़ा हमरे हमरे हमरे हॉस्टलवा तरफ रहैछैइ हाँ
तोहरो होतलत छैय कोउन हॉस्टलबा आ पहिले जे प पहिले जे पटी भ हॉस्टलबा मेदह छ
ओ बाला ना ओ तऽ हैये अहलक लेकिन ओकरामे ने बड़ी दिक्कत हलक हंअ्
ओने चंचन जलत हॉस्टलबा हय तबा एकदम रतिया टोर्च बारतहथिन पुरा मजा लेय अच्छा
सर नाम राज झकरल
ओ पूरा तऽ मजा तोहें खाली लेल होस्टलबामे
हँ ओ होस्टलबा ठीक हलक लेकिन काहे
गर्मियांमे टाॅर्चबा बारकेँ देथैइ छलथिन ओ हो हो
करबै सभकेँ
हूँ हूँ
चल ठीक बरा छै
ठीक ठीक ठीक
करिहैथ कभियो
ठीक
ठीक बा
ठीक